जय झूलेलाल, हलो जय झूलेलाल, आवाज़ु अचे थी तव्हांखे?
हलो
हलो, हलो, आवाज़ अचे ती?
हा हा अचे ती। अचे ती।
अच्छा अच्छा, तव्हां काथों ता ॻाल्हायो? हलो
हलो
हा, तव्हां काथों था ॻाल्हायो?
मां प्रयागराज।
अच्छा, मां पूने मां थी ॻाल्हायां।
अच्छा, शायदि तव्हां सां पहिरें बि मां ॻाल्हाए चुकी आहियां।
मूंखे बि हाणे ईअं लॻे थो। हा। हा।
-सात जो टाइम आ।
हा, हिते त पए पए ती, पए पए ती।
हा हिते त घटि आ, त ॿीह मिलंदा तव हुते?
हा मिलंदा आहिनि‌, पर कॾहिं मतलबु कॾहिं सुठा कॾहिं कीअं, तव्हांजे हिते?
हा हिते बि ईअं ई आहे।
अच्छा, मां त छा कंदी आहियां, जंहिं महिल वठी ईंदी आहियां न तंहिं महिल कटे करे डीप फ्रिज करे रखे छॾींदी आहियां। जे महिल खपे तंहिं महिल खाई मतलबु, मिलंदो एटलीस घर में हूंदो त आहे पो ऐं एकादशी रखंदी आहियां त एकादशी में उहो बिह जी कारे मिर्च वारी भाजी ठहंदी आ।
अच्छा, इहा मूंखे न ख़बर हुई। अच्छा बीह बी फलाहारी थींदो आ?
हा, हिते एकादशी में हलंदो आ।
हा हा, अच्छा अच्छा, पाण इहा सुठी ख़बर पई। त अगरि हे हुनमें एकादशी में खाई था सघूं त नवरात्र में बि खाई था सघूं फलाहारी
फलाहारी आ। बराबर बराबर, असां उ कारे मिर्चनि में हुनजी भाजी ठाहींद आहियूं। त उह मस्त ठहंदी आ, तहां हो
ठई वेंदयूं आहिन हिन जियूं।
हा पर असां मसाला घटि कनि, अच्छा कोफ्ता कीअं कंदा आयो तहां?
हा, मां कोफ़्ता इनखे कचो बि ठहंदो आ। पर मां बॉइल करे छॾी आहियां, बॉइल करे कदूकस करे छॾी आहयां।
हा, पो?
कद्दुकस करे हुनन में थोरो आलू मिलाए करे अऊं मसाला जेक जेके बि उ त पंहिंजे रिक्वायरमेंट जे मथां आहे की अंदरि स्पाइसी खाइण था चाहियो अ अऊं अदरक लहसुन बि विझण चाहियो, कोफ़्ता जीअं जनरल कोफ़्ता ठहंदा आहिनि, ती कोफ़्ता ठाहे करे
हा
अगरि मूंखे लंबे टाइम वास्ते रखिणा हूंदा आहिनि त उन में थोड़ो न पोहनि जो पाउडर पोहा थींदा आहिनि न उन खे पीस करे उन जो पाउडर विझंदी आहियां।
ओके, पो इंअ पो ह न ह
छा आहे की उन खे न मां पहिरें प्लेट में कढी उनखे हो करे छॾी आहियां। फ्रोज़न करे पो वरी अंदरि रखे छॾी आहियां हुनमें, छो जो बिह हमेशह त मिलंदा काननि न।
बराबर, अऊं कड़ी कीअं आहिनि, कड़ी कीअं आहिनि त सुठा मिलिया त
हा जॾहिं सुठा मिलनि त ज्यादा वठि हाणे बि मां वटि पिया आहिन, अउं न हो जीअं अ करारा कुरकुरा बिअ
हा हा हलो
बेसण, सूजी स्प्रिंकल करे हलो, अउं बढ़िया हिकु मसालो मां घर में ई ठाहींदी आहियां होममेड मसालो।
हो छा हूंदो आहे हुन में छा
उहो स्प्रिंकल करे ऐं सेमीफ्राए करे रखे छॾीदीं आहियां।
अच्छा, हम हम
त एक्चुली में ॿीह, सभु ॿार पसंदि नथा करनि कोई खाए थो, कोई नथो खाए पियो।
अ न असां
त लिमिटेड खपंदा आहिनि ऐं असां असांजे एरिया में मिलंदा बि कान्हनि काफ़ी परियो इहे वेंदा आहिनि, कॾहिं मिलंदा अथनि त वठी ईंदा आहिनि। त मां ईअं उहो चिप्स ठाहे करे उनजी रखी छॾंदी आहियां।
उफ मूंखे हे बि न ख़बर हुई ॿी जा हेतिरा रेसिपीस आहिनि हेतिरो वणंदो आ माण्हुनि खे।
हा सिंधी माण्हुनि खे इलाही वणंदो आ। त अ अॼुकल्ह त फ्रिज़र आहे फ्रिज़र में रखो त लंबे टाइम शयूं हलनि तीयूं पयूं।
हा
हरा चना थींदो आ न छोलिया उहो, फेबररी मार्च ताईं ईंदो आ, मार्च खां पो त न ईंदो आ मार्केट में।
हा बराबर
त मुंहिंजी धीउ खे इलाही वणंदो आ, मुंहिंजी धीउ ईंदी आ, समर वेकेशन में।
अच्छा
त हाणे दिल्ली हुनखे केरु पहु़ंचाएसु, ओ दिल्ली में घटि मिलंदा आहिनि या हुन एरिया में थोडा घटि। मिलंदा आहिनि। अऊं क्वालिटी सुठी न हूंदी आ हार्ड हूंदा आहिनि न त ॿ हे हा, त हिननि खे हे वठ थींदा आहिनि सुठा, चवंदी आ मम्मी मां इलाही मिस कंरदी आहियां। त मां फेबररी में फ्रोज़न जीअं मटर रखिबा आहिनि तीअं मां हरा चना बि रखे छॾंदी आहियां।
पर हो जंहिं महिल पो अचे, तेहिं महिल खाए तेहिं महिल वरी टेस्ट न फिरी वेंदो आ हुनयो।
न न न ख़बर बि न पोवंदव कि फ्रो फ्रोज़न आहिनि। हैलो हा हिकु सेकिण्ड, हिकु सेकिण्ड हा हिकु सेकिण्ड हा। हा सभु खाइंदे हू छा खुले, हा इसमें शायद दो दो का एक बचा है। हा हा हिकु मिंट, देखती हूँ मैं अभी हा। त मां त इये इलाही शयूं रखे छॾींदी आहियां। अऊं असल में ट्रे जनरेशन साण थियूं रहनि, कोई कुझु पसंदि तो करे, कोई कुझु पसंदि तो करे।
अच्छा, तां टे जनरेशन साण रंहदा आहियो। दादी पो तव्हां अऊं तव्हांजा ॿारु तव्हांजी नूंहुं मतिलबु
हा
ओके, त हाणे हुननि खे बि ॿारु आहिनि?
न मां मुंहिंजी नुंहं खे कान्हे अञां, टे चारि साल थी विया आहिनि। ॿारु काननि, पर याने अ ॿारु नूंहं पुट त हू उननि जी ॻाल्हि अलॻि थींदी न उननि जी चॉइस अलॻि थींदी असांजी चॉइस, वॾनि जी ससु सहुरे जी चॉइस अलॻि थींदी।
हूं
अऊं उमिरि सां सभु खाधो थिए तो ऐं मुंहिंजे हसबैंड खे फाइबर बिल्कुल बि न खाइणो आ। उननि खे कोलनि कान्हे।
अरे बाप रे
त उननि खे फाइबर खाइणो कान्हे, मां हेल्दी आहियां, त मूंखे फ़ाइबर ई खाइणो आ।
अरे बाप रे।
त हिन करे डिफरेंट डिफरेंट शयूं थींदियूं आहिनि हाणे मां केतिरी शयूं सुबुह जो ठाहनि। किचन में त हो, थी वेंदो आ न हुनजे वासते हो हुनजे वासे हो त थोडो मां फ्रोजन आइटम्स रखंदी आहियां।
अच्छा बराबर आ माण्हू केतिरो ठाहींदो। अऊं फ खा माण्हू वधीक हुजन त लॻंदो आ हा न न।
बरा
पचास की गैरंटी अच्छा, हिकु मिनट, हिकु मिनट मॅक्सिमम। हा, हा, मैक्सीमम अॼुकल्ह जी नई जनरेशन जो पंहिंजो हिसाब ऐं हर कहिंखे ज़रूरी कान्हे। की कुकिंग में इंटरेस्ट बि हुजे।
हा, बराबरि आ।
त ॿारनि खे इंटरेस्ट कान्हे ऐं मूंखे वरी इंटरेस्ट छा आहे
हा। बराबरि।
पंहिंजो-पंहिंजो शौक़ आ न ऐं असां हुन पीढ़ी सां आहियूं जंहिं कुकिंग में पंहिंजो इलाही कुछु
हा-हा। हा, बराबरि आ, राइट आ।
ट्रस्ट हर् अगेन। ठीक आ हर कोई पंहिंजी पाण सुठी ॻाल्हि आहे, असां विंद्रा पिया आहियूं।
पर ख़ुशी हूंदी आहे की पंहिंजे हथ सां असां कंहिंखे खाराए सगंदा हो। मूंखे त उहो ही वधीकर लॻंदो आहे की हिन-हिन खां वधीकर कोई सुठो कम न आ।
न-न कुकिंग में त न मां हाणे सोचियां थी क्लाउड किचन खोलियां मां।
सही आ। अॻरि करे सघो त बेस्ट ई आ।
हा-हा करे वेंदमि, करे वेंदमि। मां सभु-सभु मेनेज करे वेंदमि। सिर्फ़ु मां फसदी आहियां हिनमें इहे जेको ऑनलाइन कमनि, एक मिनट मिल गए। त ऑनलाइन जेको हे ज़ोमैटो ऐं हे स्विगी आ न उन में अॻरि मां फस यानी एतिरो कमु शायदि मां न करे सघां। हुन में थोड़ो
न पर कोई तव्हांखे हेल्प कोई मिली वेंदी हुन जो कुछ न हूंदो आहे मेन त तव्हांजो फूड हूंदो आहे जेको खाधो तव्हां सु सुठो करे सघो पहुचाइण जे लाइ, ऐं हिन जे लाइ कोई बि तव्हांखे हेल्प कंदो आहे हुनजे हेतिरो कोई वधीकर हुन में न आहे।
मेन खाधो आ, जेको सुठो हुजणु खपे।
न खाधो त मूंखे यानी पंहिंजे खाधे ते विश्वास विश्वास आ। कटहल जी भाॼी मां ठाहींदी आहियां न
हम्म।
जेको हिकु दफ़ो खाईंदो आहे उहो ॿीहर मूंखे चई करे चवंदो आहे की कटहल जी भाॼी त ठाहे रखजांइ।
हा, उहो त जामु मस्तु हूंदी आ।
मैरिनेट करे मुगलई, मुगलई कटहल जी भाॼी।
वाउ, मां खे रेसिपी मोकिलिजो तव्हां।
हा, मैरिनेट करे रखंदी आहियां एतिरी टेस्टी ठहंदी आ। यानी जेको कटहल न खाईंदो आहे न जेको कॾहिं कटहल खाईंदो ई काने, उहो कटोरो भरे खाईंदो आ
हा त राइट आ, फिर त पो तव्हांजा स्पेशेलिटी थी वेंदी बीह कठहल इहे जेका हा छोकी इहो इहे माण्हुनि वटि मिलंदां आनि ऐ उहो इहे कोफ़्ते वारा बिह
हा
त उहो तहांखे त हुनमें हिकदमि हे अची वेंदो
हा, मुंहिंजी धीउ चवदी आ कि मम्मी यू टूयब चेनल वग़ैरह में कर मां चयो न हे सभु शायदि इलेक्ट्रॉनिक कमु आ, मूंखे कॉन्फिडेंस थोरो घटि आहे इननि मां कमनि में बाक़ी कुकिंग में त मुंहिंजो हीअं थींदो आ की न बचंदो आ, न घटिजंदो आ यानी हिक वॾी ॻाल्हि परेशानी हे थींदी आ की अगरि असांखे क्वांटिटी न ख़बर हूंदी आ न
हम्म
त मां ॾह माण्हुनि जो रोटी ठाही वीह माण्हुनि जी ठही वई, त मूंखे प्रोफिट छा थींदो? त उहा क्वांटिटी वग़ैरह मां सब मेनेज करे वेंदी आहिया पर मूंखे हे थोरो, हिननि कमनि में थोरो
न न हे कम बि हेएतिरो कोई न पोए कंहिंखे तव्हां मदद स्टार्टिंग मां वठी त तहांजो कमु थी वेंदो स्टार्ट हीअं कुछ न ई न करे सघंदा, ख़ाली की इनिशियल लेवल ते हिकु हेल्प लॻंदी आ जेका लॻंदी आह
हा, हा उहो त कोशिश कंदासीं हाणे मुंहिंजी भेण जो कार्य में हे कर मां, चयो मूंखे न ईंदो आ एतिरो सभु कुछ कयो त थी वियो
थी वियो न तव्हां त चयो मुंहिंजो टास्क बि पूरो थियो, मां अञा ताई कंप्लीट न करे सघी आया मुंहिंजाो व
न मुंहिंजो त पूरो थी चुको आ, मुंहिंजो पूरो ॿिनि ॾींहंनि में थी वियो मुंहिंजो त ॿ छ ॾेढ ॾींहं में ई पूरा थीया ईअ, मुंहिंजी पेमेंट बि अची चुकी आ
अच्छा केतिरी, फुल पेमेंट केतिरी ईंदी आ?
अ इहे हिकु ॾह मिंट जेके जेके असां ॻाल्हायूं था न हिनमें ज़रूरी कान्हे हे हिननि असांजा ॿारहां मिनट त बारहनि मिंटनि जो ई ॾियन हो जेको बि हो कंप्यूटराइज़ कंदा आहिनि जेकर शीखी तो सघे तव्हांजी वॉइस जो अलग हुजे, मुंहिंजी वॉइस अलग हुजे त मुंहिंजी वॉइस जा ॾह मिंट जेके थींदा, उन्हीअ में सौ रुपया मिलदा घरररररर
अच्छा
तव्हांजी काल, हाणे तव्हां कयो आ न त तव्हांखे ॾह रुपिया मिलदा
हा
मूंखे असीं रुपया, तव्हांखे सौ रुपिया मिलंदा मूंखे असीं रुपिया मिलंदा
ओके ओके ओके
ऐ हुन मां न वाॅइस शायदि हो सेपरेट कंदा आहिनि ए आई स, त याने हिकु ॿारहें मिन्टें जी जीअं कॉल थिए थी त हुनमें मुंहिंजा अ नवे रुपिया खनि ठहिया हुया
अच्छा ओके
अऊ केंहिं केंहिं कॉल में थोरा घटि बि हुया
अच्छा पोइ ऐं टोटल अमाउंट केतिरो आयो तव्हांखे
अ मुंहिंजो आयोआ चोॾहं सौ छोॼे मां मुंहिंजो कुल चौॾहं कॉल न मुंहिंजियूं चोॾहं पंद्रहं कॉल हुयूं टोटल
अच्छा अच्छा अच्छा
ईंयं न एक्चुली मूंखे ईंदो ना आहे एतिरो त स्टार्टिंग में कुछु त ईअं ई थी वयूं ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो ट्रे चारि थी वयूं
अच्छा
अऊं कुछु इएंं थियुं कि मां लॻाई त हे नेटवर्क प्रोब्लम वग़ैरह ॼे करे न थी सघी अऊं ट्रिन चइनि ॼो त ख़बर ई ना हे छा आहे ओह अऊं हो कॉल याने मां प्रिपरेशन करे करे ॻाल्हायो हुयो उन्हनि ॼो कोई रिॼल्ट ई नाहे हो सॼो बैलेंस ईंदो आ न
अच्छा
हांणें उते इहो सभु हे ॼेको अ स्टार्टिंग में तव्हां पे कंदाव मथां ट्रे लाइनियूं इनि न
हा
उन्हींअ खे